उ
हरी ओम।
हलो, जी हरिओम ॿियो?
छाहे हाल चाल?
सब बढ़िया सब बढ़िया।
घर में सब मज़े में घर में सब मज़े में?
जी जी जी सब मज़े में, तव्हांजे हिते?
असाजे हिते भी सब मज़े में।
सब बढ़िया सब बढ़िया सब गुरूअ जी दया सां सब ख़ुश प्रसंन वेठा आहियु। ॿियो, उतां जा हाल चाल उते
हिते बि सब बढ़िया, बहेतरीन मौसम आ बहेतरीन मौसम आ।
अच्छा उते हाणे कहिड़े सीजन कहिड़े हाणे फल फलन जी थी हलेव तव्हांॾे?
हिन समय सीजन फलन जी कुछ ॾींहं पहिरयों त ॾाढा जामुन ॾाढा अचन पिया।
अच्छा
जामुन जो फल त हेॾो मस्त फल हुंदो आ भाई स सुठो सुंदर टिकायो अऊ सेहत से प्र
अच्छा जामुनन जा फल हाणे त भुटा भुटा वुटा बि निकता आहिन ॾाढा असांजे हिते त।
हाणे वरी भुटा अचन था न उहा वरी हर जॻह ते ईंदा आहिन न वरी पो न हर जॻह तें ईंदा आहिन।
अच्छा स्वीटकॉर्न असांजे हिते स्वीटकॉर्न असांजा ॿार ॾाढो पसंद कंदा आहिन स्वीटकॉर्न।
अच्छा!
हा पचल वारा हुजन या उबरयल हुजन। त असांजा ॿार ॾाढो पसंद कंदा आहिन। त असांजी नंढी गुड़िया उहो ही खाईंदी आ रोज़।
हिक शइ ध्यान ॾिजो पर।
जी
स्वीट कॉर्न अगर वठो था हिन समय गोर कजो त ॾाढा कीड़ा निकरंदा
जी जी जी हा असां अवेर हूंदा आहियूं हुनखे ट्रकाए करे धोई करे वठींदा आहियूं पहिरां छिले छॾींदा आहियूं पो वरी धीरे धीरे हुन्न खे बढ़िया धोईंदा आहियूं। पो वरी उनन खां पो ही सीटी लॻाईंदा आहियूं उॿारींदा आहियूं जीअं ॿारन खे हाइजीन भी हुजे सुठो हुजेन, हा ध्यान ॾींदा आहियूं हिन बारे में। अऊ वॉश कर जी कोई बि फ्रूट ईंदो आ असांजे घर में त असां हुनन खे सुठे सां वॉश करे पो ही खाईंदा आहियूं।
जी
हा, अवेयर रहंदा आहियूं हिन ॻाल्हियुनि में। जी बाक़ी त अंब अचै ई तो हाणे अंब त क्वीन ऑफ, उहो आ फ्रूट्स। त अबं त राजा आहे फलन जो त हाणे असांजे हिते अम्ब बि ॾाढो पसंद कंदा आहिन। त असां रात जो रोज़ पूरो परिवार मिली करे अम्ब भी खाईंदा आहियूं।
हा
आऊ मुंजे बेटे खे अंब ॾाढो वणंदो तस। त असां रोज़ उहो अम्ब त खाईंदा ही आहियूं मतलब फ्रूट असां खाईंदे ही खाईंदा आहियूं अऊ सोचींदा आहियूं कि पंहिंजी डाइट में रोज़ फ्रूट वठूं। फ्रूटस खाऊ।
जी अऊ आयुर्वेद में त चवंदा ही आहिन की फ्रूट्स त ज़रूर खाइणो खपे। नाश्ते ते पंहिंजे त असां सोचींदा आहियूं असां पंहिंजे नाश्ते जी डाइट फ्रूट्स ई वठूं हर प्रकार जा फ्रूट ओं तव्हां न त असां फ्रूट्स ज्यादा ध्यान कंदा आहियूं, ऐं तव्हां न खाईंदा आहियो छा?
हा
हलो हा, तव्हां बि खाईंदा आहियो?
असां ॿि खाईंदा आयूं, छो न खाईंदायूं न था वञा , पजा, ह पचास का आधा किलो आता
हा हा त अच्छा, तव्हां बिज़नेस ॿि था कयो। अच्छा अच्छा, असां ॿि सार फ्रूटस खाईंदा आंयूं अउं, सुबुह सोचिंदा आयूं, फ्रूट्स ई खाऊं। नाश्ते ते, त असांजो फ्रूट्स ई उहो नाश्तो हूंदो आ। पहिरियों नाश्तो असांजो फ्रूट ई हूंदो आ। पो असां, पंहिंजे सैकेंड नाश्ते जी, पो अन्नु खाईंदा आहियूं। असां इअं सोचींदायूं कि असांजा ॿार ॿि फ्रूट्स सां ई नास्तो करन। के हू फ्रूट्स ई खाइंन पैरां
जी सौ रु
ह उननि जी उनि जी सेहत खे सुधारु हुजे।
अब तो है ना कि सब पुराने होे गए। ते आई न
त हिन करे फ्रूट्स ज्यादा हिननि खे चवंदा आहियूं कि फ्रूट्स खाओ। लॻे थो तव्हांजो बिज़नेस हलेव थो पियो, कुझु बिज़नेस त कंदा आहियो छा?
हिकु मिनट होल्ड में रहजो, हा।
अच्छा अच्छा, मां हा हा हा ठीकु आ। त मां ॻाल्हि, मां फ्रूट्सनि जे बारे में ॿुधायांव थी पेई, एतिरे में तव्हां होल्ड में हुजो, मां पंहिंजो ॻाल्हायां थी ऐं फ्रूट्सनि जे बारे में कुझु न कुझु ॻाल्हायांव थी पई। हा हिन महिल त असांखे त फ्रूट्स मेंइ फ्रूट्स में वॉटर मेलन, तरबूज हिंदाणो जेके चवंदा आहिनि सिंधीअ, में हिंदाणो बि असां ॾाढो खाइण पसंदि
साठ रुपए किलो है, इधर देखिए।
गिदरो बि वणंदो आ, हिंदाणो बि वणंदो आ, असां हिंदाणो गिदरो ॿई खाईंदा आहियूं। जी जी जी जी, हा।
कुझको थ ते
हलो
सौ रुपए किलो, लेकिन हिकु पआ मिलेगी भी नहीं हीअ बि सौ रुपए इन चारो पांचो में जो आपको लॻे, एक दो तीन चार, चारो सौ वो भी सौ रुपए की, वो एक सौ बीस की बताइए ह ह
लॻे थो थोड़ो डिस्टब थो थिएव तव्हांजे धंधे में।
च
हा ॿुधायांव त थोड़ो पो ॻाल्हायूं हा, जीअं तव्हांजे धंधे में बिल्कुल डिस्टब न थिए
त रॉयल्टीन जो खंदा आहे ब कस
ठीक आ हलो हाणे ॻाल्हयोसीं, हाणे अॻियां खां ध्यानु कंदासीं कि तव्हांखे असां डिस्टब न कयूं, हलो हलो
हम्म हमम
जी
दा भ हूं हूं
हेलो हा डिस्टब थो थेव तां जी जी तां
हा
पो कयूं कटे छॾियूं कॉल
चावल संडे मंगलवार जो पहले देते थे जो आपको अच्छा लगा था वहीं देते थे पढ़तो आ अभी में एक आध किलो दे दू चावल में दे दू थोड़ा सा पुराने में? वो बि नया है हो जन इंडिया में एक किलो चावल मैं आपको अभी दे रहा हूं दो किलो बना लीजिए। आऊं सब तो बिल्कुल ई ये तो पुराना है न पीला है न ये हेलो
हेलो जी जी तां जेसताणी पैंजो अध कयो तेसताणी मां तहांखे उनन जे बारे में ती ॿुधायांव पई तां जेसताणी पैंजे कस्टमरन खे बि ॾिस हा मां तांखे पहिजे फ्रूटन जे बारे में ती ॿुधायांव कि केड़ो केड़ो फ्रूट खाइण में ज्यादा हो हूंदो आ
फ्रूट्स जामुन सां चवंदा इन शुगर ठीक थींदी आ जामुन ॾाढा खाइणा खपन हिन मौसम में, त शुगर में ॾाढो आराम ॾाढो हो थींदो आ शुगर वारे खे त जामुन रोज खाइणा उन सां ॾाढो फ़ाइदो थींदो आ अऊं हर फ्रूट पैंजे में कुछ न कुछ औषधी गुण रखंदो आ त इनजे करे फ्रूटसन खे ॾाढो महत्व
ठीक आ
अवेयरनेस में पूरो पूरो ध्यान रखे पियो बिल्कुल बिल्कुल अऊं इनजे करे उनन जी सेहत में बि बढ़िया असर थींदो उन्हनि जे उनन सभ
उस समय में बोल रहा था आपको बहुत बढ़िया था कितने बार
सिखाइण बंद करे छॾियो तन। त फ्रूटसन खे बि महत्व मिलंदो ऐं अवेयरनेस सिंधी समाज में बि अवेरनेस ईंदी फ्रूट्स खाईंदा त अऊं असांखे सॾा फ्रूट्स ॾाढा पसंद आइन अऊं असां पंहिंजे ॿारन खे बि चाहींदा आयूं तकि हो फ्रूट्स अऊ़ ध्यान ॾियन पैंजी हुन, अऊं उनन खे असां असां विझंदा ई विझंदा आयूं टिफ़िन में। अऊं गुड़िया जो त
अरे ॾाढो बढ़िया, ॾाढो बढ़िया कंदा आयो आयो हे, ॾाढो सही कंदा आयो, चवंदा आइन न शुरुआत हमेशा फलन सां करणी खपे अऊं
जी- जी, बिल, जी- जी, बिल्कुल- बिल्कुल। असां ध्यान ॾींदा आयूं इन विषय में।
अच्छा हिन समय अम्ब बि केॾा मस्त ता अचन, अम्ब केॾा मस्त अचन हिन समय।
अम्ब त ॾाढा सुठा ता अचन, बढ़िया- बढ़िया इन ई मौसमन में अम्ब- अम्ब बि खाइणा खपन जीअं बढ़िया, असां त खाईंदा आयूं रोज़। रोज़ आयूं, असांजी ॿाऊं छॾे, असांजे गुड़िया जो बि सुभाणे हो तन फ्रुटस फ्रूट डे सेलिब्रेट कयो थ़नि, हिन जे करे मां पंहिंजे हसबैंड खे चयो बि आ कि आ फ्रूट्स डे बि हिक फल वठी अचणो थन मुंहिंजे हसबैंड खे, हिकु व वॉटर मेलन वठी अचन त ज्यादा सुठो आ, हिकिड़ो पूरो सॼो वॉटर मेलन। त असांजी गुड़िया, हिकिड़ो फ्रूट्स खणी वञिणो अथसि हुनखे स्कूल में, त ज़रूरी अॼु फ्रूट खपेस हुनखे टिफ़िन में। त मां पंहिंजे हस्बैंड ख़े चई छॾियो आ कि फ्रूट्स वठी अचे ज़रूरी, हिकिड़ो।
अच्छा
वापर मेलेन मिलेन, त बढ़िया न त- त मस्क मेलेन मिले हिकिड़ो या कुछ बि हिक खपेन ही खपेन। त उहो हिकिड़ो फ्रूट खपेन, हा। हा उहाई ॻाल्हि आ न, ऐं ठेले वेले अफसोस इंजेक्शनन वारा लॻे थो पियो अॼुकल्ह मिलन था, जीअं वॉटर मिलनि त ध्यान सां वठी अचन, उन्हनि में थोड़ो सो पीलो पन ज्य
जी।
सही हुजे।
हम्म
जानकारी सां वठी अचन ॾिसी करे कि ॿार लाइ सुठो हुजे, मां चयो थि मान। थोड़ो अवेयर थी क़रे वठंदा कयो फ्रूट्स वग़ैरह। इहा।
जी।
तव्हां, फ्रूट्स खाइण वणंदा अथव, तहांखे?
मूंखे फल में वणंदो आ ऐप्पल।
अच्छा, हा ऐप्पल त ॾाढो बढ़िया आहे, एक ऐपल हिक ऐप्पल खाए माण्हू डॉक्टर खे परे भॼाए, इहो त चवंदा ई चवंदा आहिन।
हा हा।
ज़रूरी आ, हिक ऐप्पल त रोज खाइण ज़रूरी आ।
पपीतो बि जाम
अच्छा-अच्छा, पपीतो, त उहो त चवंदा आहिन रात जो खा पेट वेट साफ़ु हूंदो आ। और सई-सां बेड ड्राइजेशन
अच्छाछ हा।
सिस्टम सही थींदो आ हुनजे खाइण सां त। असां ॿि पपीतो खाईंदा आयूं हा बाक़ी हा असांजा ॿार सूफ। सूफ नथा खाइन पसंद घट तन ॿारन खे सूफ खाइण।
ठीक सा।
त मां कोशिश कंदम कि उनन खे ॿि असां खाराए सघूं सूफ़। बिल्कुल आदत में विझंदी मांन हाणे। बिल्कुल, तां सां ॻालाइण सां फ्रूट्सन ॼी ॿि जानकारी मिलंदी आ।
बस
अॼ फ्रुटसन ॿि जान
दोन व जी गोष ॿारन खे कोशिश कजे फल फ्रूट, ड्राईफ्रूट सलाद सभिन खे जेको आये इन शइ में वधिक तोखे ध्यान ॾियणो खपे रोज़ इयो जरूर खाइण खपे थोरो- थोरो सी पर फल, ड्राई फ्रूट ऐं सलाद। हिन शइ ॼी पैंजी हा-हा पैंजी हेैबिट्स में हुजणो खपे इयो।
हा-हा-हा, असांजी ॿि सलाद खाइण ॼी घट आदत आये त हाणे मां ॿि। पैंजी रिट रुटीन डाइट में सलाद ॿि खाईंदम। ह सलाद खाईंदासीं त जीअं सही आ न अवेयरनेस ज़रूरी आ सॿ चिज़न ॼी अवेरनैस बिल्कुल ज़रूरी आ। बिल्कुल बिल्कुलु अवेयर रहंदासीं ऐं हाणे फ्रूट्सनि सां बिल्कुल दोस्ती कंदासीं कि फ्रूट्स खाऊं रोज़ ऐं सेहत पैंजी ठायूं। ऐं नाश्ते खां पैंरां असां फ्रूट्स ई खाईंदासीं इयो प्रोमिस आ बिल्कुल तांसां।
हा पो ॾाढो बढ़िया थींदो तांखे पैंजो पाणे ई लॻंदो की शरीर ॿि मस्त रहंदो आ मन ॿि ॿढिया रहंदो आ हर शइ बढिया रहंदी आ समझो ता।
जी-जी हा सही आ न सही त चयो पया बिल्कुल-बिल्कुल। बिल्कुल इयो त ज़रूरी कंदासीं। की असां पैंॼे शरीर खे इयो ॾियूं की सेहत ठये सेहत सुठी हुजे त असां अॻते हली करे सघ समाज में ॿि योगदान ॾेई सघूं असां सुठो पैंॼो। सुठे सां जी-जी बिल्कुल।